हेलो
दीदी कैसन अच्छा
हँ
हँ बहुत टाइम बहुत फोन बहुत टाइम बाद फोन आवा तुम्हारा
हं काम रहे ना
हं इसकुल का छुटी खतम होवत
हूँ हो गेल
ओ कहाँ गए थे तुम छुट्टी में घूम घूम घूम
नानी कऽ गैल रहली
अच्छा और वैसे कही दूसरी जगह नहि घूमने जाओगे
बहुत जगह घुमलियैन
त कहाँ कहाँ घूमो तऽ हमरा भी बताओ हम भी हमारा भी बच्चा छुट्टी पड़त तऽ हम भी जाय घूमना
मैदा घुम गेल रहली
अच्छा क्या देखा मे मेेला ओना
झूल रहल खाने का रहल जलपरी रहल सब रहल
वैसे दुकान नहि हय तऽ वहाँ पे मतलब कुछो खेलौना वाला खेल खिलौना वाला ओ न ह त दुकान
था
खिलौने का चूड़ी का सबका था
जलपरी असली कहाथा कि नकली कहाथा ऐसे ही मतलब प्लास्टिक का हक
इन्सान था उसी कॉस्ट्यूम पेहना दिया
अच्छा, नै हम जलपरी ओ सच्ची मना होत ने इस्लिये हमे विश्वास न होस कि जलपरी हो कि न।
असली का नहि
देखली ह कि हम तो ओ कहानी म टिवी म मतलब सुनत जल पर होत क वीडियो आबत ने तऽ हमे लगत कि असलि का जलपरी रहत कि असली का हम वीडियो मे देखत ने कि जलपरि का एकदम बहुत बड़ा बड़ा वो नीचे का पैर होत ओर वो मतलब जबी भी रोब तऽ ओ एक मोती तबका ह इस्लिए हमको विश्वास नहि होत कि जल परी हो कि नहि।
ओर सभ तो खाली दिखाब लए
अच्छा।
ह भलास खाया खाया खायत
अपने पास
ह दीदी आवाज आब तऽ हमारी
हँ आबत है
यहाँ नेटवर्क कभी दिक्कत हो ने तऽ कभी कभी आवाज नहि आवत हमार भी कटी जाय त आवाज अच्छा और कहाँ गवा तऔर क्या कर तु
मेला गेल रहली तो पिज्जा खैली बर्गर खैली खूब तेज।
ओ मतलब पिज्जा इतना अच्छा नहि खाने मे एकदम ओ आ रोटी जैसा लागत खानेमे
हूँ।
ह, उसमे बस खाली औ पिज्जा का नीचे होत रोटी जैसा इसके उसके ऊपर से मतलब सब्जी सभ छिड़क दियै
ह
हँ उसके बास से सारा सब्जी छिड़की देव शिमला मिर्च ओ पनीर पनीर छिड़की दै चीज आ क्रीम जैसा होत वो छिड़क कर देत उसको थोड़ा सा गरम करके ओहि द हमकोऽ टेस्ट नहीं आबत
नहि तऽ नस भी खइल रै
ह ढोसा थोड़ा ठीक लागल जे मिक्स करके देबत न तऽ थोड़ा डोस अच्छा लागल
नहि।
तऽ नहि हमरा अच्छा लाग
मचुरियन भी खयली हम
ह मचूरियन भी हमरा लागे रहै बहुत सारा मंचूरियन आबत तजेऽ हो जे वो लिक्विड वाला आबत सूखा बत न हम तो सिर्फ सूखा खावत मतलब ओ भी अच्छी लागतनी मतलब कि
ह
ह नहि तऽ हम नहि खाब बाहर का कुछ भी
डोसा भी अलग अलग वेराइटी का होल
ह बहुत सारी बहुत लेकिन हमे सिर्फ सूखा पसन्द आबत उसमेमतलब अच्छा आत मतलबैस
हूँ चीज वाला रहेला सिम्पल रहेला पेपर वाला
हूँ भी सस सही है
ओ कबराति
और मेला मे क्या क्या देखा देखतऽह
जल परे रहिए झूला उला सबथा
ह नहि हमारे यहाँ सावन म मेल लगत न तऽ हम अभी सावन चालू होत न तो छानादर मतलब छब अपना दुकान लगावत और झूला वाला अपना झूला मतलब लगे लगा मतलब
बीचपे गई रहली
नहि मतलब हम बीचपे गए छल
हूँ।
आँ का करत।
उठ सवारी कली ओ घोडा के
बीच पर नहि मतलब घोड़ रास ऊट रहत और कई कही छोटा छोटा ओ। कह बोलो तो झूला रहै त वहाँ पे ह पिछली बार हम अपने परिवार साथ रहैथ न त मतलब वहाँ पे छोटा वाला वो गोल वाला होत न जिसपे बच्चा कूदत नै व भी था त हमे तो अच्छ न लागत तो हम तो खाली सवारी
ओ हम बह कि भुट्टा खात।
नहि हम भुट्टा इतना पसन्द, नहि हम भुट्टा नहि खाये वहाँ पर। हँ, बुट्टा बहुत मिलत मतलब बीचपे जायत ने त भुट्टा बहुत मिल लेकिन हमे भुट्टा छोड़ी देन छोड़ी दे है हम मैगी खा हेतै फर भजिया खाद पीज कऽ मैगी का आऔर भजिया ने अच्छा लागत बहुत।
हू। ओ हरेक मंदिर भी रहल सजी
हँ। मंन्दिर बिहारमे इतनी ऊँची ऊँची लै रावत ने कहाँ बहुत बोलत ह। ऐसा लागत कि बस अभी डूबी जाए डूबी जाए इतना मन्दिर के ई मंन्दिर पूरा आधा डूबी जाइ छ
घरव घरमे सब साथ में गए थे तो देखत हम कितना ओ सब रहत ने सब वहाँ पे मतलब इतना ह इतना ऊँचा ऊचा लहरा हम ख उसके नहाने के बाद पूरा शरीर व मिट्टी मिट्टी हो जाए कपड़ा में भी मिट्टी मिट्टी हो जाइ ऊपर से बाल खराब हो जाए वो अलग पूरा बाल खराब हो जा उीमे दर्ख हँ दर्शन कर दिये हम
पान प्रसाद आयल रहै घर पर
सोच रह दुोबारा बीच प जाए न सब साथ मे गए तुम्ही जाए त तुमही बताए हम तुम्हहारे साथ मन करे तो जाय टाइम म रहत मतलब ऐसा त हम तुम्हारे साथ जाए अगर हमे टाइम रह तुम भी तैयार होइ जाए त साथमे तुम भी चली दियौ ह अभी देखा त अभी स्कूल चालू होत न छुट्टी पड़ा कैसी दिन बच्चा क तो हम च सा मतलब सोचे क चल घूमने आइ ए कोन मन्दिर है वटर पार्क वाटर पार्क क इतना शौक न आता हमे देखना समुद्र क हो मंन्दिर वगैरह होत न त हमे बड़ा अच्छा लागत
और जुड़ा भी रहल खाय पियए का मतलब सब बर ल खाइ पियएै क मतलब सब रहलो
ह अभी हम सोचत की तुम्हारा छुट्टी अ तुम्हारा बच्चे न छुट्टी पड़ैत ने तऽ हम बताइ दी जरुर
ह हम घूमब सब देखे की यहाँ बहुत सार जगह ह तो आ बहुत सारा अच्छ दीदी में आपको बादमे कॉल करती हु